हेलो
नहि छै हेलो
हेलो हँ भऽ गेलै खाना पीना हँ हेलो
हँ भऽ गेल हँ भऽ गेल
अहाँ सब नीक छी ने
हँ ठीक छी अहाँ सब ठीक छी
बढ़िआँ
बाल बच्चा सब
सभ ठीक अछि कीसभ खेलो हँ खेलौ
की सब बनेने रहौ
बनेने छलहुँ दालि भात आलू के चोखा दिनका बैगन आलू के सब्जी छलै हन
आम छलै हेन उएह खेलहुँ हेन अहाँ की सब बनेने छलहुं अहाँ की सब बनेने
हम बने हमहहुँ बनेने रहौं भात आलू अथी सजमनि अदौरीक के तरकारी आ भात भुजिया से आइ हम सहल छी अनून तऽ अनून खेलहुँ है आइ हम ब्रश पइत के करै छी उपास तऽ अपना लए अहाँके भात भुजिया बनेने रहौं
हँ
आ इम्हर अहाँके सजमनि अदौरीक के तरकारी आ भा रोटी बनेलहुँ
हँ बड़ नीक लागै छै सजमइन अदौरी के तरकारी
हँ गाँव सँ अहाँके अबैयै अदौरी एतय कतय भेटत गांव सा आहा के अदौरी आबाय या आहा बिरिया अदौरी कुम्हरौरी तऽ वएह सेहेन चीज सब अपन खे कनी कनि तऽ ओएह अदौरी सजमनि दऽ कऽ बनेलहुँ हेँ तऽ अपन इम्हर ओसभ खाइ गेल धियापुतासभ हम भात भुजिया अनून खेलहुँ आम छलय दूध छलय
हँ भाटो अदौरी बड़ नीक हए तऽ झुमनी आदोरी बड़ निक हैत नहि
तऽ झुमनी गामक भेटबे नहि करैया तऽ नहि नीक झुमनी ओ एकदम जुआल रहत घेरा सनक ओ सु्वाद ने तुआद
हँं तऽ एतौ सएह भेटै छै उएह घेरे जका जुआएल जुआएल तहियओ शौख लए अपन लो लइ छी
हँ गाम क जे सुुतपुतिया झू झु्गनी कोन झुमनी ओकरा कहै छै बिसरिओ गेलै से कतेक सुआदगर भुजल होइत छै यै एतय तऽ भेटबे नहि करै छै ओहनसँ ओ झुमनी
नहि एतहु नहि भेटैत छै पर की कर तै खायकेन होइय तऽ तऽ अपन जन बेचियौ
हँ पहिले अहाँ गाँव मे चिर चिर के आलू दऽ के तरकारी होय ओहिमे गोट पीस के देय
कते नीक होइ छै छलै हन
कते नीक ह कते नीक लगैत छलए सेहो ने अहाँके कहै छी सेहनता होइया खाय लए सेहन झुंगनी भेटबे नहि करै यऽ
नहि एतौ नहि भेटै ओहन झुंगनी की करू तैयो अने छी अपन ओहिके बादला ई होइयै तऽ घेउरा आर बड खीजा खीजा
हँ घेरा लै छी घेरा हमरोसभके भेटैया अहाँके बादामक दालि दऽ कऽ
हँ हँ उएह भूझि लै छी हँ उएह हमहू हँ मुरय तऽ बारहो महीना भेटैत छै ने तऽ नहि
बारहो महीना मुरय कोबी ई बारहो महीना भेटै या
लेकिन ऐस हमसभ अभी नहि खाइ छी नहि नीक लागै छै स्वाद नहि रहै छै
हँ नहि खाइ छी लेकिन भेटै छै तरुआ तरुआ लऽ लेलहुँ कहियो ब्राह्मण सब खेलथि तऽ तरुआ ल कोबी लऽ लेलौं कदीमा लऽ लेलौं परोर लऽ लेलौं से स्वाद तऽ तरकारी आहाँके सीजनेमे नीक लगै छै हमरा एकादसी जेना करबै ने तऽ ब्राह्मण आहाँके खुएबै तऽ तऽ ब्राह्मण खुएबै अहाँके तऽ अपन करबै
तऽ देखियौ आब सहनता वला चीज तऽ गामके नीक लगि ते छै तहन ओ सभटा ओ सास पठा दै छै तब सभटा सेहनता पूरा भऽ जाइयै तऽ उएह अदौरी गाँव सभके आयल छलखिन तऽ अदौरी बिड़िया कुमहरौरी मुरौरी सबटा एते एते हँ अपन पठा देने छलखिन तऽ उएह अहाँके सजमन अदौरी बनेलौं हन
भऽ जाइयै ओर की
आओर सब
खिर
आओर सब बढ़िया छी ने हेलो कटि गेलै गे
हँ
हेलो आवाज नहि जाइयै नीकसँ
हमरो मा पटकने छल
हँ गाम घरक लोकके तऽ होइते छै अपन अच्छा
हँ कहियौ आवाज नहि जाइय नहि जाइया नहि आबैयै
हँ आबै यऽ
हमर आवाज जाययै भेल हन काल्हि राति एते से एते अपन होइ यै जे की धान चाउर सुखबे छी तहिना ओहि घर मे पसारि देने छियै तार एगो टाइंग के पंखा चलाके छै छोड़ि देलै कते पान होइ छै जे बाहर मे कपड़ा पसारे जगहे नै छे
हँ, हमरो सभकेँ आइ अहाँकेँ उबेर कनि केने यए।
अखन फेर मेघ लागल छै, बड़ जोर लागल छै खूब। ताहिमे भोरके जे पानि होइ छै ने तऽ बच्चा सभकेँ स्कूल जायमे बड़ दिक्कत भऽ जाइ छै।
हँ हँ, हमरा सभके दिस आब बन्द भेल तऽ आब अहाँ दिस लागैए गेल हँ पानि।
हँ, लागैए इम्हरे एलै हन, बतबै भोरके आओर हैत, एखन नहि हेतै।
आ भोर के जखन बच्चा। हँ स्कूलके टाइममे, ड्यूटीके टाइममे ड्यूटी जेतै तऽ आइ भरि दिन बारह एक बजे तक। पाइन भेलै हन
हँ पाइन के बुझल छै, बच्चा सभ स्कूल जाय छै, दिक्कत करै छै, भीजै। पते तऽ बच्चो सभके मजा अबै छै भीजे पते
खूब मजा आबैत छै। ओना कहब नहि पाइनमे कम नहि छै। तऽ कहत जायब।
आ कपड़ा लत्ता सुखाबैमे अहाँके दिक्कत होइत छै फेर।
बड़ दिक्कत, एते दिक्कत होइ छै, किछु कहैके नहि। पंखा के चला चला कऽ कौलका साड़ीसभ सभटा छोड़ि देलियै, आब काल्हि धोबै केना धोतिय।
हँ, हमरो सभकेँ आइ पन्द्रह दिनसँ कहै छियै ने, कपड़ा लत्ता। आ पानिमे अहाँके कपड़ो लत्ता बड़ भीज जाइत, सुखाबै कऽ आओर हरदम बिना मतलबोके भीज जाइत।
आ भीजतऽ महकऽ लागैत छै ने, कनि हवा नहि लागत तऽ महकऽ लागत।
हँ हँ आ भीजतऽ कपड़ा ज्यादा खींचय लेल बेसी पानि ओहिमे आओर कपड़ा ज्यादे भऽ जाइत छै।
हँ जाय देबे
अब स्कूल जाउ सब्जी तर तरकारी लऽ जाउ तऽ कतबो अहाँ छत्ता लेने रहबै, भीज जेबे करै छियै।
हँ, भीज जाइते छी आ गींज गींज गींज, एके दिनका पानिमे तऽ मोन खराब। हो गेल, हमरा तऽ दिमाग खराब हो गेल।
ओ नहि, हमरा सभकेँ अहिना कहै छी पन्द्रह दिनसँ। विपत्ति भेल छलै, बूँद छेक नहि हुए, एतेक दिन राति बरसै जे पुछू ने आइ कनि। कम यऽ लेकिन गर्मी बड़ यऽ।
आई गर्मी बड अछि।
आ बड गर्मी यए फेर रातिमे ऊझलतै पाइन
हँ, रातिके पाइन नीक लागै छै, भरि राति भेल तऽ कोनो बात नहि। मिच आ भरके उबे
से क दिक्कत भऽ जाय छै।
दिक्कत भऽ जाइ छियै आ ड्यूटीके टाइम तऽ द च। टाइममे जेतन ने, आदमी जेतै ने।
हँ हँ, स्कूलके टाइम रहै छै, ड्यूटीके टाइममे जेबाकै छै, पानि होय किछु होय।
किछुइ तऽ बड़ दिक्कत आ उठैयोमे कनि आलस भऽ जाइ छै। से होइत तऽ एल आतल किछु बनाकऽ नहि देलियै, नहि बच्चा सभकेँ बादमे भेज देलियैनि, हुनका डब्बो नहि केलियैनि।
हँ, की कहू, पानिपुररीमे अहाँके निन्दो नहि, आलससँ अबैत छै, ठंडा मौसम रहै छै ने। तऽ आलस होइ छै जे कनि सुतबे करू करढ़नीवला आदत।
हँ हँ सुतले रहि गेलियै
तऽ एखन तऽ आब अहाँसभ ओना अहाँसभ छतपर सुतै छीयै, गर्मी अबैए तऽ।
नहि, सुतै छी घरेमे सुतै छी। केबाड़ खोलि दै छियै। गैलरीके गैलरी बटे गैलरीमे अपन। कूलर लगा देलहुं आ बस सुत रहलहुं
तऽ अहाँसभके छतो यए ने ओतऽ सुतय ल
हँ छत देने छै पर नहि जाइ छैसुत सुतै ल गेलो कनी काल घुमि फिर के चैइल एलो टहल के चैइल एलो
गाम घर में माइर माइ मारा मारी छत पर सब ओंघराल रहे जहा की एगो बूंदी खसै की ओछैन बिछैन समेट क लोक भागै छलै नीचा के
हँ हँ अपन घूमय लए चैल जाइ छी
मोन नहि कोठापर गाममे कते नीक सुतैमे लगै छै सब धियापुता सब गपशप करै छी भैर भैर राइत
गाँंमे तऽ गाँव के त गर्मी मे दुआइरे पर सब दुआइरे दुआइरि सुतल रहल छथि छते छते सुतल रहल कत कते नीक लागैत रहै छै
हँ पहिले जमानामे तऽ तऽ छ तऽ नहि रहै तहन तऽ जकरे रहै तकरेपर सब पसरल रहै छलै ककरो अहाँके शएमे दू चारि गोट के रहै छलै सभगोटा छत पर धिय पुता सब हवा खाय ल ओघरायल रहलहुँ
उंधरै हँ
आ नहि तऽ दुवाइरपर अङ्गनामे पटिया बिछा कऽ लेकिन अहाँके गाँवमे साँपो कर कीड़ाके डर होइत रहै छै ने गाँवमे साँपो रहै छै हँ हमरा सबके अङगनामे ओतऽ
प्लास्टर कयल रहै छै गाँवमे तैयो अहाँके ओ साँप सब उड़ि उड़िके आएत
हँ आ पहिले आब तऽ कनि सुख सुविधा भऽ गेलैए पहिले लोकके चारक घर हइ कपड़ा के कपड़ा खपराके बाँसमे कोरो सबमें साँप घरमे खैस पड़ै
ह की कहू हमर सासुर मे तऽ प्लास्टिक भेल छै पूरा घर सब मे नि निचोमे उपरोमे तैयो एहि टाइममे अहाँके ओतेलिया साँपने रहत पतरकी वला ओ तैयो उड़ि उड़ि के दुआार सब पर आइब जाइत छै
हँ हमर सबके तऽ की कहब धामनसभ अङ्गना पोखरिे छै से बारिश मे गहुमनके पुआ कहै छै गहुमन को साँखर साँप
हँ हँ
आ ओ कहै छै कए दिन हमरा सबके टकराइ छै ताहि दुआरे हमसब ओहा कोठा पर सुतलहुँ या तऽ घरमे सुतलहुँ दुआइर पर अङ्गना मे नहि सुतै छियै अङ्गनामे ओ अहाँके पोखैर दुवारे अहाँके साँप बे धामन साप बेसी अबै छै
हँ तऽ हमरो साउस सब दुवार पर नीचा मे नहि सुतऽ दै छथिन लेकन खाली कहत जे चौकीपर सुतू या तऽ घरमे सुतू ग छतपर तऽ गाँवमे मच्छर बड्ड काटै छै ने
हँ मच्छर गाँवमे बड़ कटै छै यै ते पहिले हमरा सबके जमाना मलेरियामे मच्छरके दबाइ पड़ै तब म कनि आब कनि कम रहै आब तऽ लगै एना पड़ै छै कि कि ततेक गाँवमे जायब तऽ देह लागत काइटक फुला दैए
अ उठा उठा के लागय लो के चैल जायत तौ छत पर तै दुवारे ने सूत छत पर कतबुवो अगरबत्ती जराबिय तैयो अहाँके मछ
हँ आ मुसहरी केना बानहब ओते
हँ मुसहरीयो बनु तऽ बस आ बच्चा सब तैयो पीलसमे जे बान्हियो दे तऽ बच्चा सब नहि ने मानै छै निकलल घुसल ओ मत मच्छर घुसिये गेल गाँव जाइ छी तऽ भैर मोन सुतै नहि छी सेहे छै
हँ हँ आ लाइटोे के अहाँके रहै छै घरोमे सुतू तऽ कखनो लाइट अबै छै कखनो चैल गेल गर्मीमे अहाँके बेसी लाइटो कटत
बड कटै छै एक रर्ती आंधी तूफान आयत आकी लाइट कैट दै छै पता नै
हँ हँ गाममे कनी नीक सब चीज के तऽ सुख छै कनि एहि सब के अहाँके दिक्कत बुझना जाइ छै
ह ह सुतनाय बैसनाय राईत के सुत तै में खाली बड़ दिक्कत छै बाँकी सबकिछ ठीक छै
ह एले फले लोक गाँव जाइया तऽ ल शगुनक के जिन्दगी जीवै या सभटा शौकमे सेहनता लोक के ओतय पूरा होइ छै एतऽ तऽ लोक अहाँके मज पूरी में कमाय दुआरे यऽ लेकिन शौक पूरा सब चीज के सेहनता लोक गावे में पूरा होय
पूरा होइ छै अखनाँ अपना सबके गाँवमे एको गो साग सब्जी लोक खरीदके खाइयै अपने बाड़ी झाड़ीमे सँ
जे लोक बथुआ एखन सभटा लोक अपना हाथक लोकके खीरा फड़ै छलै लोक लत्ती फत्ती भिणडी झुङ्गनी कदीमा कुम्हर कते रंग बिरंग के लोक रोपे छले आ लोक अखनो फड़ै जगह रोपै कोन्हहार यऽ से एखनो तरकारी तीमन अहाँ कमे कीन कऽ खाययै
तें ने आ हम